कथी?
हँ जतरा कऽ कऽ।
हँ जतरा कऽ के आबि गेलहुं के
रहलय जतरा।
बड नीक रहलै जतरा। ट्रेनसँ गेलहुँ? एतऽ सऽ सकरी एतसँ पहिने ऑटो सऽ गेलहुं स्टेशन। एतऽ एतऽ सँ सबदिन तऽ नहि छैय ट्रेन।
रिजर्वेशन रहे ने कनि
रिजर्वेशन रहै कनफर्म। तऽ कन एतयसँ गेलहुँ तकर बाद ट्रेनमे एलहुँ। ट्रेन सऽ गेलहुँं सकरी सकरी से फेर गाड़ी सऽ गेल रही सासुर।
नीचाके सीट रहए कि ऊपरके रहए?
रहए साइड उम्म कात वला रहए।
अहां अबी आ दुये गोटे। अपने दूनू गोटे हँ हँ।
आ साइड वाला निको रहे छैय ए सी में पर्दा तर्दा रहे छैय अपन सुति रहू।
हू
बन्द क क। दै छैय अपन चादर कम्बल कम्बल तऽ ओढ़ैके मोन नहि करैत छैय तखन। तऽ चादर रहै छैय। बिछेलहु अपन सहे ओढ़लहुं। आ स्लीपरमे जायवला नहि रहै छैय असगरे गेलहुँ ताहि दुआरे स्लीपरमे बेसी काल हम नहि जाइत छी।
ओहिमे तऽ बहुत भीड़ भऽ जाइ छैय सभ आबि कऽ बैसय लागत कनि कनि रुकत कतहु तऽ। सभ आयब कऽ बैस हो जाइ छैय ओहिमे तऽ नहि सभ चढ़त ओमे तऽ जनरलो वला सभ छैय। नहि ओहिमे तऽ जनरल सबके नहि एहिमे तऽ जनरलो लोकल सबके चढ़ा लै छैय।
पाय दुआरे करय छैय सब चढ़ा लै छैय आ भीड़ दुआारे हमरा बहुत तऽ ई लगेया मनेसगरे जा रहल छी यात्रा कऽ रहल छी आऔर कोई अनठ कानी आइ काल् की हेतै की नहि सेहो डर भऽ गेलै ह।
ह ठीक रहै छैय।
ठीक रहै छैय आ एहिमे फर्स्ट ए सी छैहे नहि।
हूँ
सेकेंड आ थर्डे छैय सेकेंडोमे एकेटा बगी छैय। तें टिकट भेटनाय बड मुशकिल भए जाय छैय तें जे तुरंत सोचब कतौ नीक निकली से नहि होइ छैय।
अपन टेम्पू रिजर्व केलहु आ डेरा अपन पहुँचलहू।
आबि जाइया गाड़ी? ससुर आबि जाइत छथि अपन गाड़ी। आबि जाइया ससुर लऽ जाइत छथि। अपन ओत गेलहुँ सबसे भेटो घाट भेल त कनिये दिन एतह रहै केँ फेर गेलहुँं अपन नैहर नैहरो में सब एछै
ओतय अपन कनि काल कनि दिन रहि कऽ फेर अपन वापस भेलहुँ सैऽ
काज करतेवता नहि रहै छुट्टी रहै नै इसकुलमे
हँ तहि में गेल रही
तहिमे अपन चलि गेलहुँं घुमि फिरके आबि गेलहुँ बीच बीचमे
कौना होइते अए बेर तऽ रहै मलेमास न गर्मी छुट्टी म भेलैं नहि काज कऽ देवता बाद भेल एखन मलेमास उतरलै तकर बाद गर्मीए छुट्टी खतम तखन भेलै इ हमरा रहै चौबीस केँ ताबत इसकुल पन्द्रह केँ खुइज गेल रहे आ चौबीस केँ रहे उपनैन
उपनैन रह
हँ हम तऽ एते एकेइस के गेलौं की करबै इसकु इसकुल मतलब छुटी लेलियै एप्लिकेशन देलियै चैर पाँच दिन के
एप्लीकेशन तऽ दिए पड़तै पहिनेसँ अचानकमे ने लोक ठीक छै लेकिन एहिमे तऽ।
पहिले तऽ रह जे कोनो टेस्टस्ट नहि रहै से समय नहि रहै
से बात अच्छ अच्छ
नै नै
वएह गेलहुं समस्तीस सब दिन रहय छै ट्रेन तऽ समस्तीपुर मे उतरलहुँ त समस्तीपुर से फेर दोसर ट्रेन लेलहुं जानकी लागल छल तै मे गेलहुँ
सकरी
सीधा मंगरौनी गेलै मधबनी गेलै हँ फेर एहिबर गेलियै मंगरौनियोमे एकटा मूड़न छलै
मंगरौनी मऽ
हँ तऽ हमर मसिया साउस छै तिनका ओत मूड़न छलैन एहिठाम उतरलहुं मुड़न बला भेलै त तऽ मंदिरो तंदिरो सब घुमलो तीन चार ठाम ननेद सब छलै यऽ मसियौत बहिन तहिन कऽ
अच्छा अच्छा बहिन सब ओते रहै छथिन
आएल छलखिन सब ओ मूड़न जे भेल छलै ने मसियौत बहिन सब हिनकर मौसी ओकर हँ ओहोसभ रहथिन मंगरोनियेमे छथिन एकटा मौसियो आ ओहि ठाम एकटा मसयौत बहिनो
तऽ अपन घूम फिर लेलौ ओतो
हँ तऽ बाप रे डेगे डेगे मन्दिर मंगरौनीमे हँ ज हमरा सबके जेना एकटा छै फेर दूर जाउ दूर जाउ से तऽ डेगे डगे मे अथी मंदिरे मंदिरे देखिये आ सभटा प्रसिद्धे मंदिर सब
सभटा हँ सभटा प्रसिद्धे छै ओम्हर सबटामे आब धीरे धीरे मंदिरो सबके खूब सुंदर बना रह
हरदम सब भजन कीर्तन करैत पूजा करै लए जाइत से सब बड नीक लागल एतुका
बढ़िआँ रहल तखन तक नय एहिबेर अहाँके गेनाइ।
हँ तकर बाद फेर ओहि दिन ओइ दिन रहि गेलियै फेर ओकर बाद भोर भने गेलियै हम अपन मामा गाम' ओतऽ रहय मेट मंगल आ अथी कुमरम एके दिन
एके दिन
हँ तऽ हम अपन भोरे गेलहुँ तखन माइट मंगलके बेर छलै माइटो मंगल भेलै। हमर ममागाममे सुआासिने सभ करै छै माइट मंगल
आन कोइ नहि
नहि हमरा सभके नैहर सभमे तऽ खेबासनी सब करै छै ओतऽ सुआसिने करैत छै तऽ हमही सभ माटि मंगल केलियै भैगनी सभ मिलिके
अच्छा
फेर कुमहरम भेलै। से एहि बेर इनाम मोकराम भेल बढ़िया गेलौं तऽ बढ़िया हँ हँ मामा गाममे काज रहए जीयतऽ होइते छै।
होइते छै ओतय जाउ तखन तऽ अहाँके
आब तऽ बड भऽ गेलै ऐ सुआसिन सबके ओतय तऽ हमर माँ सभके जे गेल छलखिन हे तऽ हुनको सभके इनाम भेटैन कहलियनि अहाँसभ तऽ दादी भऽ गेलियै बरुआके हमसभ पिसिया छियै ने
आब तऽ दादीये पिसिया सबके भेटेत
हँ त कहय जाइ गेलखिन हम पहिल सुआासिन छी हमर माँ सब सब बहिन एन कऽ आँचर पसारि ले जाय गेलखिन। आ को कहलखिन हम सभ पहिल सुआसिन छी तखन ई सभ मड़बा पर सेहो इनाम भेटल गेलै। तऽ सभ कोय आसे पसाइर लय जाइ गेलखिन कि हम ई पहिले बेर देखलियै ठीके कहै छियै। तखनि सभ हुनकासँ एकटाके पाँच सए लोक एहिमे दै बहीनसभवला इनाम छोँचिमे एकटाके। ईी सब बोला म सब बोला म साड़ियो बटेलै तऽ माओ सबके भऽ गेलै कहलियनि कहलियने जे नैहरमे स्वासनक के हरदम कहे जेथिन हरदम अथि लै के रहै छै एनामे लैके एनामे लैके रहै छै पहिने हम तखन निचलका सावासीन तऽ कहलियै नीके भेल हमरोसभकेँ हैत कहियौ ने अहाँसभ नीकेवाज हेतै रिवाज बढ़ै जाय गेलियै तऽ हमरोसभ तऽ खुशिये भेल हमूँसभ आबै पीस कऽ बादसँ हेतै '
हँ जे जेठ करतै सएह ने करतै छोटोसभ आब देखा देखी तऽ हेबे करतै
हँ भेलै तकर बाद फेर अपन उपनयन भेलै फेर एयलहुँ क ह नै फेटरे से बौआ समस्तियेपुर बलासे बूध के उपले रहे बृहस्पेत के विदा भेलिये बृहस्पति के तऽ डायरेक्ट वला नै छै
नै छै
वैह समस्तीपुरवलाासँ
तऽ फेर ओतय से त समस्तीपुर गेलौह
ह सकरी मे ट्रेन भेट गेले समस्तीपुर केे तुरंते फेर त समस्तीपुर भेल समस्तीपुर बाँकि
बाह
बस मे सुविधा भऽ जाइ छै बैस कऽ ओहिमे बहुत दिक्कत दिक्कत भए जाइ छै दूर के सफर छै
हँ रात भरके सफरमे बड दिक्कत छै कनि काले ठीक छै अपन बैस क चेल जाउ
फन से एलहुँ तऽ भोरे मरे वलााक के ने छओ साढ़े छओमे पहुँचा देलकै रहै
राँची
सात बजे घर ब आ गेल फ्रेश हँ आ ओहि ट्रेन से एगारह बारह बाज जाइ छै तखन तऽ आएत तखन मन अथी भऽ जाइ छै
ओ कनि लेटो से अबै छै सेहो बात छै
ह मरे बला बड नीक लागल जे सभ दिन छै सेहो गुण छै आ भोरे जे पहुँचा दैये तखन फेर अपन एक दू घंटा फ्रेश भऽ क मोमो अपन काजो
काजो छै हँ ओ काज कऽ लिअ अपन छुट्टी नहि रहल ओहि दिन'
त हमरा नो दस बजे दू घण्टा तीन घण्टा हम फेगै हम भ गेलेन पन्द्रह जने ह त चन गेला आ ओहिसँ अबतथिन तहन फेर नहि होयइतनि फेर ओहो दिन मतलब काज
बन्द करू पहुँचबे करू तकर बाद अहाँ फेर जाउ कते काल नहा सुनाउ से सब हेतै करैत करैत बारह बाजे बारह एक बाजे जाइ छै
हँ एखन तऽ नहि जाउ फेर साँझ तऽ होइ नहि छै
होइ नहि छै
ओडर रहै त काँज कर रहलइ छै ओना क होइ छै बुझू नीक लागत नीक लागल कोनो ई नहि जाइ ई चन नहि छै तऽ हमरा दिक्कत भए जात ल भाषा पइो बदलै छै
पाइ तऽ खैर बहुते ले छै आब तऽ बसो सभमे स्लीपर भऽ गेल हे लेकिन ओ चीज नहि भेलै हें ट्रेन जेना
नहि ट्रेनमे तऽ कनि भऽ जाइ छै ने लेट्रिनो बाथरूमके सुविधा से सब रहै छै उमहर से बस के स्लीपर आओर महग ट्रेनके बसके टिकट जकाँमे ट्रेनमे ए सी वला भऽ जायत
ट्रेनमे ई बसमे तऽ सिंगल स्लीपरके लेब तऽ अहाँ आठ सए आ डबल के लेब तऽ बारह सए
दयऽ नै, स्लीपर आठ सएमे नहि दैया आठ सएमे सीटेटा देत तऽ एको हजार भ गेले नहि नहि दैय आब नहि दै छै हम बूतयसँ दरभंगा अथीमे जे गेल रहियै मई मे ताहि मे हम बसे से आयल रहियै
अखन जे नरुवार गेल रहथिन
ई जे काज भेलै यऽ नउआरमे
हँ तऽ ओहिमे अहाँकेँ अऽ लेने रहै सिंगल स्लीपर केँ आठ सौ रुपैया
आठ सौ म हमरा सीटे देने रहै
कोनो कोनो बस मऽ होइत हेतै भऽ सकै शिव ज्योति छलनि है लेकिन पाछू सीट छलै हे बहुत दरभंगा बला पाछू छलै सीट सँ कनी दिक्कत छलै लेकिन आब सिंगल आ तुरंत मऽ सेहो नऽ बात छै ज जेबाक कतौ तुरंते मऽ तऽ ट्रेन मऽ तऽ अहाँ केँ टिकट भेटत नहि
तीन महिना पहिने सोचू
हू ट्रेन कऽ संख्या बढ़ौतै न एकटा दूटा और कहतै
नीक भऽ जेतै जाय अबै मऽ आ औ तऽ बिहार दिस बेसी जरूरी छै
हँ तत्कालमे लागल रहू लेकिन तत्कालमे नहि होइ छै
तत्कालमे तऽ नहि होइ छै
आब तऽ तत्कालसँ आगुओ कऽ देलकै एकटा प्रीमियम तत्काल ओइमे और पाय लगाउ सेहो भऽ जाइत छै तखन तऽ अहाँ इन्तजार करैत रहू अहाँकेँ टिकट भेल नहि भेल
त ओइ दोआरे बस क नै लिए सेहो नऽ भऽ जयछै ओ तऽ निश्चित नहि छै फेर नहियो तऽ कहि सकैयऽ गारंटी तऽ नहि दै छै
गारंटी नहि अछि ओइम से तऽ छै ओइम
उपस्थित तऽ भऽ जेबै ने
अचानकमे कतहु जेयबाक अछि तखन तऽ बसे टा एकटा अपना सब दिस दरभंगा दिस यैह तऽ एकटा छहिए नहि तऽ बाँकी तऽ बस कऽ सुविधा से छै
हँ
किएककि छोट मने नजदीके भेले आ बाकी दूर जेबाक अछि कतहु तऽ ओहो बस
पटना कऽ तऽ बहुत ट्रेन छै गाम कऽ ट्रेन कम छै पटना सब कऽ तऽ बहुत छै
एतऽसँ त अहाॅं